कहियो, कालेज।
तबैत,
सब बड़, सब बढ़िआँ अछि।
बढ़िया अछि, कनी
सब बढ़िआँ। आब आबि रहल अछि।
बहुत धीरे, बहुत धीरे।
धीरे, अच्छा आब
और सब ठीक- ठाक है, अहाँके?
सब किछु ठीक- ठाक अछि, आओर एखन तऽ आब अप्पन सबके, पाबनि तिहार शुरू हैयत। तयमे त मधुश्रामणीे आयत।
सबसे पहिने तऽ अहाँके काल्हि से सोमवारी भऽ रहल अछि, संकरानति वाला तऽ काल्हि से हेतै। अहाँ सए करैत छी।
हँ सक्रैते बला स ओ। ओना हम अहाँ बारहो मासके करै छी सोम, लेकिन एय काल्हि सँ सोमवला शुरू छै, तऽ किछु लोक अपना सभ मे किछु लोक एहिमे अथियो खाइत छैथ, नमक खाइत छैथ, किछु लोक नून नहि खेलैथ। सेहो होइए नेए, अहाँ कोन केहन करैत छी, फलाहारीवला कि नून खाय छी। हेलो, आवाज आबि रहल अछि। आवाज आबि रहल अछि हम्मर।
की खाय छी।
नमक, अहाँ सभ नून खाइ छी अहिमे। फल्हारीक।
चुप। हँ फलाहारियो कऽ सकै छी आर अनोनाओ कऽ सकै छी। जे जेना अहाँके शरीर जे कहत से बात भऽ जा गेलैहे आब त।